हलो
जय झूलेलाल
हा जय झूलेलाल दीदी ॿियो? बढ़िया बढ़िया तहां ठीकु आहियो?
हा काथो था ॻाल्हायो?
असां राजस्थान मां।
अच्छा राजस्थान कहिड़े शहर मां?
शहर जा नाला न ॿुधाइणा आहिनि न हिन में। मना कई अथऊं हा हा पर्सनल पंहिंजो कुझु कुझु न ॻाल्हाइणो आ। त उहो ई न ईअं ई सुञाणाण थिए थी न उहा सुठी ॻाल्हि आहे बहाने।
अ साई
सही ॻाल्हि आहे न अलॻि अलॻि हा ॿ ॿार आहिन धीय पुट हा हा वॾा आहिनि भई न न
अच्छा।
त ईअं शादी लाइ बि न आहिनि। बार इवी इवी साल ज आहेन। ह ह वई सॾी प हा ॿियो तव्हां ऐं एम पी साइड खो अच्छा तां बि राजस्थान मां ही आयो। अच्छा अच्छा बढिया गाल आ राज स्थान में बारिश बस न थी पए भॻवान महर
होई त होई त ॿ ॾिय आई हाणे चई न थी।
किथे आई हिकु अधु ॾींहुं आई पई पोइ त किथे आई? उई आहे न त छा कजेई।
हिन ग्रुप में कॾहिं जुड़याव त हां?
असां ॿ टे ॾींहं थिया आहिनि टे चारि ॾींहं
अच्छा टे चारि ॾींहं थया तव।
हा भई समय थोॾो घट मिलंदो आहे त हुनन हिसाब सां वरी कमु थींदा आहिनि न पिया तस्हां वटि कम जी कमी नहे न सिंधियुनि वटि त हलंदो रहंदो आहे न सभ पंहिंजी वरी कंदा आहियूं त ईअं टाइम मिलंदो ई न ॾाढो घटि मिलंदो आहे समय।
हा हा
उहो त हलन त त तव्हां आहिनि तव्हांखे घणा ॿार आहिनि?
मूंखे हिकु ही पुट्र आ
अच्छा अच्छा ऐं शादी काल तव? न
शादी ता कराणी थसि
अछा अच्छा अच्छा
हूँ छोकरी ॾिसूं था
अच्छा ॾिसओ पया हा सही ॻाल्हि आहे न हा अॼकल्ह इहे रिश्तेदार में बि ॾाढो समय लॻी थो वञे ॾिस कर समय ॾाढो हिनमे में लॻी थो वञे
हम छोकिरी कनहि पसंदि केर अचन कॾहिं नथी अचनि कॾहिं मांगलीक थीी अचनि
हा उहो ई इहे छठियूं पाण में वरी मिलाईंदा आहियूं न पंहिंज सिंधियुनि में वरी हुन वजह सां बि वरी थोरो लेट थी वेंदो आहे डिसदे ॾिसंदे हा न मिलाईंदा आहिनि न हुननि में काथे कई न कई जॻह न मिलाईंदा आहिनि
पर हुननि खे वेम बि न थींदो न वरी असांखे वरी वैम थो थिए न
हा असां वरी सॿ ॻाल्हियुनि में वरी वहम था पिया करयूं न
हा
हा त हुन वजह सां ई वरी कमु ख़राब थो थिए अगर वहम न करूं हा या त न करो वरी असांजी वरी त कार्ज आ कंदा ई आहिनि न सभु ॼणा इहे छटी बिना मिलाए त ईअं कंदा बि न आहिनि चवंदा आहिनि
वरी वेियम विझी सघंदऊ न शुरू साईं
हा विझी छॾियो तऊ न पहल काई न हुजे आ त वरी हर कोई पंहिंजे हिसाब सां हं करेयां पियो लव मैेरीज आ त थींदियूं आहिनि पोइोन में कहिड़ियूं छटियूं मिलाईंदा आहिनि माण्हू ुतऊं जी शादीियूं थींदीयूंयन न न थोरी थींदी अहिन
न मां हे मां हे ॻाल्हि मां महाराज खे चयोमांसि मां चयो जेको जो माण्हू लव मेरिज करदो आहे पोइ त चिई ॾिसो हाणे मां तव्हांखे चांय तो पियारा ऐं तव्हांजे साम्हूं बासण जी आवाज़ थी अचऊ तव्हांजी
जी। हा, अच्छा मां हा हा ॿाहिरि वञा थी पई रसोई में हा हाणे हाणे हाणे न थो अचेव हा, पोइ महाराज छा चईं तव्हांखे?
महाराज चईं कि जीअं मां तव्हांखे चायं तो पियारा त अे आवाज़ छाजो तो अचे तव्हांजे फोन में?
न न हाणे त मां काु अलॻि सां वेठी आहियां। कोई आवाज़ु न आहे माखे त सही थो अचे पियो।
अच्छा झुंझुन त थिए त चयईं की जीअं मां तव्हांखे चांहे पियारी
हूं
ह न, ऐं चांए तव्हांखे मां चांए थो ॾियांव हाण चाय में तां ॾिसंदाव मक्खी वेठी आह।
अच्छा
त पो तां कीअं पीदांव? आऊं आऊं, मां अंदरा ई मक्खी कढी ईंदमि पो तांखे पतो थो न पवंदो।
हा!
त ईअं ई लव मेरिज में इअं थींदो आह, हे हिञे पाण कुंडली मिलाई ईंदासीं हा यो हुनखे थो न पतो आह। मांगलिक आए ना आए उ वारी ॻाल्हि आ।
अच्छा
सम्झी वया।
हम्म! ई उअं ई कमु आयो हा भई ॾिसी करे त माण्हू निगलु थो न पियो न भई
हा, हा चऐ देख कर ॾिसी करे त तां अना हा सभु पी श्रदा
हा, हा बिना ॾिसे त हाणे कुझु बि करे था सघूं पिया उह वारी गाल्हि आ सई चई। इ हाल भे ॾाढा उ ईं घर कमु ॾुखियो बि त थी पियो आह न अॼुकल्ह मिलण वरी सम्झि में अच ठिकु उहो ॻाल्हियूं बि थी पयूं न ॾाढियूं ॻाल्हियूं वधी पयूं हा वरी शादिंयू करायूं त था ख़र्च ख़र्चा केॾा आहिनि केॾा त ख़र्चा था थियनि शादियूंनि में। घणा फंक्शन कर, ॿियनि खे ॾेखार ॾेखी फंक्शन वधाए छॾु वरी पैसा असां वरी हुनमें लॻनि वरी असां जंहिंमें ॾिणु वार ॾिे लाग ॾे कयो हीअ केॾी ॻाल्हियूं आहिनि?
पाण सिंधियुनि में थो डबल ॾींदा आहियूं। त भ लालच करे माण्हू डबल ॾींदा थव पतो तव।
उहो ई चवां थी न भई केॾा ख़र्चा आहिनि। लागनि जा ॾिणु वार ॾे पियो उन्हनि जा हेॾा हेॾा खर्चनि था। अॼुकल्ह मंहगाई जहिड़ी वधी वई आह त ॾाढो मुश्किलु कमु थी वियो आह। मंहगाई बि त ॾाढी वधी पई आह न।
उहोई त
हा! महंगाई जे अनुसार ई वरी कमु करणो थो पए न वरी। कोई जेको जंहिंखे आह त उहो त करे तो वंञे। जेके मीडियम क क ज़ात जा आहिनि पंहिंजे आहिनि जंहिंखे घटि आह थोङो त वरी उहो पूरो नथा करे सघिनि पांजो
हुअं त सिस्टम ई बंदि कनि करणु खपे।
हो पंचायत वग़ैरह वारा करनि पिया न बई। हिअ सिस्टम ठाहे छॾनि भई हिन वधीक कोई न कंदो त वरी बि समाज में पाहिंजे ईअं थोङो सही हले कमु पियो बाक़ी ॿिए समाजनि में काथे प थींदो आहे इहे ॻाल्हियूं
चनि था न भई हाणे हिकु दाल, हिकिड़ी भाॼी अऊं चांवर हा पूङी ऐं फुलको अऊं ॿ मिठाई बसि इन खां वधीक रखो ई न कुझु बि।
अञा वधाइनि था भेण, अञा त नित्य रोज़ु ॿुधूं था पार्टीूं थियनि थियूं त केॾो अॻि त वधाइनि था पिया हर पाटी में अलॻि खाधा हर पार्टी में अलॻि खाधा पिया थियनि था। फंक्शन वधी था वंञनि पंज पंज, छह छह फंक्शन हिकु शादी कंहिंजी कराइनि था। करन था बुकिंगा थियन थियूं गारडननि जूं इवेंट बुक थियनि था पार्लर वारीयूं बुक थियनि थियूं केहिॾा ख़र्चा आहिनि लखेें
हाणे त हल्दी, हल्दी मेहदी अलाए छा छा प्रोग्राम वधी विया आहिनि पहले हल्दी घर में लॻाईंदा हुआ हूं
मां उहोई चवां थी हिनमें कोई रोक लॻाइण वारो खपे भई समाज जो कोई ईंअं करे हिनमें कदम उठाए की भई हिनमें रोक लॻाइणी खपे बैं पो मथे मथे कोई बि न वेंदो न त तव्हांखे जुर्मानो भरिणो पइंदो मथे वयो त इ सभिनि खां सही थी पइंदो सभु मतलबु मीडियम कास्ट हुजे नंढी कास्ट हुजे, वॾी कास्ट हुजे सभिनि खां सही हा, पहले त अजकल्ह फो उह फो फोटो शूट कराईंदा त प्री वेडिंग में उहो कर वरी थियनि वरी हल्दियूं मेंहंदियूं कार्निवल, अलाए छा छा त नया नयां नाला जोड़े छॾिया अथऊं त पिया कॉकटेल कर असांजे सिंधीअ में कॉकटलनि जे बिना त रहंदा न आहिनि पिया, खाइण पीअणु सुठो खपे ई संई हुअं ई शुरू खों ई हुन में ता लॻनि, हा मारवाड़ी किंअ सिंम्प्ल नमूने हिकड़ो फंक्शन करे शादीअ ते सभु
न म मारवाड़ी बि कंदा आहिनि न बैेचलर पार्टी पाण कोकटल चंइंदाऊँ हे बैचलर पार्टी चइंदा आहिनि
अच्छा हा उहोई, उहोई आहे न हा उहोई चवां थी न भई हुनमें केॾी ॻाल्हियूं वई बेच पहले छोकिरियूं अलॻि पार्टियूं थी करनि बेच चिलर छोकिरा अलॻि पिया करनि उहई ॻाल्हि थिए थी भई ख़र्चा पो माउ पीउ खे त भई सुठे नमूने कराइणी आहे का ॿ ॿार आहिनि ॿिन्हिनि जी पो पंहिंजे नमूने सुठे नमूने ही चइंदासीं न कराऊँ भई ख़र्चा बि ॿिन्हिनि में करूं सोन हिकु अहिड़ो मेंहगो हा हिते हेठि मथे रहंदाऊँ, ॾेराणी और ससु हेठि रहंदा आहिनि मां मथे वॾी आं त मां थोड़ो अलॻि हाणे थी विया ॿार वॾिड़ा थिया त पो अलॻि थी वियमि पई
घणन, घणान परिवार में घणान माण्हू हाओ?
ब असां कुल मिलाए ॾह हूं हेठि ॾेराणी खे ॿ ॿार आहिनि पाण जाल मुड़स ससु सहुरो मांजा पाण में असां चारि ॾह ॿा माण्हूं आहियूं
अच्छा कम, कम धंधो शामिल में तव?
न, न अलॻि अलॻि आ पंहिंजो पहिंजो, हा, हा उहोई आ न ॿार वॾड़ा थियनि था त वरी पो इहे ॻाल्हियूं बि वरी खपनि थियूं पयूं न अलॻि पोरशन खपनि अलॻि कमिरा हूं उहोई उहो ई ॻाल्हि आ न भेण छा कयूं अऊँ हीअं गॾु परिवार में मज़ो बि ईंदो आ सभु ॻाल्हियूं ईनि पर हाणे वरी जीअं जें परिवार वॾा थियनि था त वरी अलॻि थियणो ई थो पए भई ॿारन जे क सुख ॾाढा सुखिन हा असां रही आया आहियूं असांजे पेकनि में जॉइंट फैमिली हुई चाचो-चाची हुनजा ॿार असां सभु गॾु रहंदा ॾाढो मज़ो ईंदो हुयो खबर ई न पैंदी कोई छा तो करे कोई छा तो प्यो करे
उम्म हुम्म
उवोई आ न कोई खब ब ख़बर ई न पैंदी हुई भई कींय कमु थी था वञयंन मज़ो बि ॾाढ़ो खिल मज़ाक करूं हिक ॿिए सां सभ भाउ भेण पाण में वेहुं बीहु उ ॻाल्ह ई अलॻ हुई हाणे नथो वणे कंहेखे नथो वणे जॉइंट फैमिलयूं हाणे नथयूं वणन पेकेन खे ॿुधायो सभ चवन तां सिंगल रहुं अलग अलग रहुं पांजो अलग कमाऊं अलग खाऊं बस इअं ई कहानी लॻी पई आ जा
हम्म हो त खेर आई
हा जेंहखे वणे थी पई त उनजी ॻाल्ह सुठी आ
उम्म
ऐं जेंहखे भई नथो वणे अॼुकल जी वरी छोक्रियु जेके नईं न अचन थियूं शादी करे उनन खे बी नथी ॻाल्ह समझ में अचे चैएन थियूं असांखे न हुजे भई परिवार न ख़पे एॾो असां कींय कन्दासे कमु कींय कन्दासे प्या
हुम्म
उवई वारी ॻाल्ह आ न उओ बि घट ती चैएंन हा ॿारअन सां हिंदी में बी सिंधी में वेई ॻाल्हाईंदा आह्युं ॿारअन खे बी ईंदी आ इंय परफेक्ट पटवारी त न ईंदी आ भई ॿारअन खे असांखे त ईंदी आ असां त नंढ़ाणांप ॾाॾे इंये सभ। ॻाल्हाईंदा ई सिन्धी में चयंन प्या न पांजी भाषा में ॻाल्हो पया पेंहजी भाषा भई कीयं न ॻाल्हाईंदव त कीयं सुञांण में इन्दव केर आयो तव सही पई ॻाल्ह उनन जी बि सही ॻाल्ह आ भई सिंधी भाषा त ॻाल्हाण ॾाढ़ी ज़रूरी आ न भई
आ आ
ॿारअन खे बि सिखाईं आहे पर थोड़ो घट घट ॻाल्हींदा चैंयदायुं हाणे ॻाल्हो जींय बी ॻाल्हो समझी सभु वेंदा आहिन बाकी ॻाल्हाण में थोड़ो कॾी कॾी ईयं अटक पई ईंदीतन उव वारी ॻाल्ह आ
त तहांखे गुड़िया तव न हिकड़ी कि पुट्र तव ॿई
न न धीअ पुट्र ॿई हिंन जाड़ा आहिन मांखे ॿई जुड़वा आहिन हा हा हा अदी
सिन्धी संस्था समाज हिंन ग्रुप में जुड़ो
हा सही सहीं ॻाल्ह आ पो वरी कमकार कंदा आहिंन जॉब वग़ैरह कंदयुइंन न पढ़ाई बि करन जॉब बि करन त सॼो ॾींहु इंयई व्यस्त रहंदियु त ॿई ॿई ॼणा पांजे पांजे कमन में ॾाढ़ा व्यस्त रहंदा आहिंन टाइम ई न हुंदो तन
हां हा
ॻाल्हण भी त इंदो तस उनखे हाणे ॻाल्हण बी इंदो आ एहड़ी कोई ॻाल्ह न आहें किॾा अचे समझी त पूरो वेन्दम प ॻाल्हाए बि वेंदी आ ॻाल्हणो हुजे त कोई एहड़ी दिक़्कत न इंदी तस अटक मतलब कि न लॻंदी तस असां बि हाणे इअं ई भाषा में ई ॻाल्हाण पसंद कंदा आह्युं ॿारअन सां बि भई सिंधी में ॻाल्हओ उनन खे बि चैंयदी आ मां मुरस खे बि भई ॿारअन सां सिन्धी में ॻाल्हुं
हां
हा भई पंहिंजी भाषा त घटि में घटि गॻलाओ सम्झिो। जो ॻाल्हायो न भई। भई हिन खे पाण बढ़ावो ॾियणु चाहिूं था त पियो हिन बहाने ई थींदो ॿार भई ॻालाईंदा उहो‌। पंहिंजे ॿारनि सां ॻाल्हाईंदा त वधंदो न ईअं कम।
हम